हेलो हँ की क रहल छियै यौ?
हइया अभी हम मोबाइलमे सरके नम्बर ढूंढै छलूं।
हँ
सर के सर से बात
लिखबै सरके नम्बर तऽ लिखबै सरके नम्बर तऽ हमरा याद अइ लिखू न।
अभी आब पहिले अहाॅं से बात कऽ लेबै तब ने डायल करबै।
तऽ कहियो की क रहल छियै।
हइया गलीमे खड़ा छी।
खाना पीना भऽ गेल।
खाना पीना तऽ भऽ गेल।
की सब छल बनल?
आ बनल तऽ छैर भात, दालि कथीे के स कथी के सब्जी बनल छेल यै भुजिया बनल छेले सब्जी बनल छलै आच्छा भुजिया बनल छलै। ईहो गलती भगैल बुझलियै सब्जी हम कहि देने छलूं।
कोनो बात नहि
केकर हे हे हे हे आ ताहिके बाद अभी आम भात खेलु।
हँ
ह आ तइके बाद तऽ गाड़ी लऽ के घुमिते रहै छी हम।
आ हॅं
अतऽसे नोहेर पर गेलु बेटा के लऽ के नोहेर पर से भस सिमरि गेलू। भटसिमरि मे पाँच मिनट बैठलो। ताहिके बाद फेर रिटर्न एलू फेर महादेव न बन महादेव के गाछ आ लताम के
हँ
तहन ओत लताम तोड़ि के खेलौं।
हँ
फेन ओतऽ से एतै एलौं रिटर्न त येह अहां से बात कऽ रहल छी।
ठीक छै, तऽ एक मिनट अहाँ जतऽ जतऽ से बात करै छियै ने
हँ।
ओतऽ से निकलि जाउ नै तऽ अहाँके डिस्टर्ब हेएत बुझलियै
अच्छा डिस्टर्ब हेतै ने
हँ, शोर शराबा नहि चाही एहि मे एप्स में
हँ, देखै छै बी बी चिल्ला रहल हें, निकलि गेलौ आब। हँ निकलि गेलौ।
घरमे घरमे सब ठीक ठाक अइ न?
घरमे सब ठीक ठाक हइ।
मम्मी पापा अहाँके ठीक हें न?
मम्मी पप्पा ठीक अइ खाली बौआके कनि खूजली भऽ गेल हे ने ओकरा डॉक्टर लमन लऽ जायब बुझलियै।
हँ।
लेकिन बौआ उठबे नै करै हए।
बौवा के उठाउ और जल्दी द दवाइ कराउ।
बौआ जल्दी नहि उठै ये आब ओकरा ओकरा खातिर खड़ा छी गलीमे कहै छी आब देखियौ कखन उठतै।
हँ।
पाँचे बजे उठतै ने तऽ लऽ के चलि जेबै हमो द नमन बुझलियै हँ अभी बहुते टाइम अभी तऽ अपना सबके साढ़े सात बजे राति होइये ने,
हँ।
हँ।
तऽ कहियौ आओर सब।
आओर अहाँ कहियौ कतऽ कतऽ अभी घुमबै?
हम तऽ अभी घूमय लए गेल छलहुँ गाछी, गाछी में गुलजमनी खेलहुॅं।
हू।
ओहिके बाद एलहुं महार पर तऽ महार पर कनि पोखरि मे नेहेलहुं, ओहिके बाद ओन्नी से नहा के एलहुँ तऽ लताम तोड़ि के ओ खेलहुँ। नया जुड़लहु तऽ नया जकां रहब, ओहिके बाद हम अभी घरारी उतरलौं त अहां फ़ोन केलू त फेर हम एनी से फोन केलहुं आ तहिके बाद अभी बुलि रहल छी बाध मे बुलि रहल छी।
हँ, जेना देखियौ कृष्णा जेना मानि लिअ जेनाकि बात कऽ लेलु अहाँ से,
आँ।
त एक बाइगे पाँच आदमी से बात कऽ के सम्मित करबै कि एक आदमी से बात कऽ के सम्मिट कऽ सकै छियै।
एक आदमी बात क क अपने नै सर तर
मने कि जेना देखि
अपने ऑटोमट देखियौ हमर बात सुनू पाँच आदमीके अहाँ बात करबै न।
हाँ
तऽ ऑटोमेटिक ओहिमे भऽ जेत तऽ, बुझलियै चाहबए त पांच आदमी से बात नहि करबे, त आबे तक ओहिमे टक्स अ के चेक नहि हयत बुझलियए, ओ टैक्स चेक हयैत।
तब ओ देखियौ तऽ जेनाकि सबमिट कऽ दै छियै ने तऽ ओहिपर लिखा लये आब देखियौ दूगो टास्क से हम बात क के भेज देलियै
हां
तऽ ओहिपर लिखल है कि आपका तास्क जाँच हो रहा है।
हाँ, ओ सब हमरो र पर लिखल है, कि आपका टास्क जाँच हो रहा है मतलब जाँच क रहल है। आ तीनटा, हाँ आ तीनटा आओर भेजबै तऽ पाँच टा पुर जेतै ताहिके बाद अहाँके कैश मतलब पैसा जे देत से ओ आयत आ अमाउंट
आब देखियौ हमरा सरोसँ बात करब प एक जगह कन्फ्यूजन भऽ गेलै रहऽ बुझलियै?
हँ, तऽ अभी सर आयल हेतै, तऽ जाउ ने ओ तऽ बात कऽ लेब
हाँ, तऽ चलू ने अहूँ बात चलब साथमे तऽ चलू
हम कनि कपड़ा तपड़ा धोबै बहुत देर से ब बोरने छियै इएह दुआरे नहि कतहु जा पाइलन। कपड़ा खीचबै के बाद नहायब, आ कनि हटियो जयबाक हैब बुलै लए
यौ कपड़ा तऽ हमरो बोरल अइ यौ
हँ, तऽ पहिले साफ सुथरा मे रहनाइ जरूरी है ने।
हाँ, साफ सुथरा तऽ रहनाइ जरूरी छै।
हाँ
आब हैया नीचा उतरलु हम
आँ।
अपना बगानमे बुझलियै देखियौ कुम कुम्हल लटकाल है कते पाँच गो सात गो आ बापरो खाय वला खीरा तऽ यह हम मोटके भगा ला यौ
जुआके खेलयैत
आयें आबका तोड़य पड़त देखियौ एगो तऽ खेने छलियै काल्हि
हाँ
आब आइ देखियौ मम्मी एतै तऽ पुछिके ओकरो उतारबै
हां
ताहिके बाद खायएल जेतै बुझलियै लेकिन बड़ी मोटके भऽ गेलै यौ
हँ, तऽ ओ जुआ गेल, तू छोड़ि दियौ बीया लए बुझलियै?
हाँ
अगिला साल उएह रोपि लेब बिआ हत ओहिमे अभी हम ज लटकल है ने।
टाइम नाम ने
हँ, लेकिन पकड़ियै नेहाँ
तकले ने है कऽ कऽ तऽ भेजबा देबै।
हँ, सर जा- सर जा रहल है गाड़ी से।
सर जा रहल है?
हँ, जा रहल ह सर।
कतय छियै यौ?
हम अपना घरारी पर छी त इ स इह बाटे जा एतऽ बाध में छी ओतऽ जे हमर घर लबका जे बनलू
कतऽ बान्हि लेलियै घड़ यो
ब्रह्मस्थान के एहि साड नहि बान्हलियै
हँ- हँ- हँ - हँ सामनेमे ने।
हँ, ओते छी हम तऽ ओते से देखाय अभी सर गेल।
निकलि गेलै घरमे से हमरा
अहाँ के घर ल से अभी ने ओहि बाटे नहि जायत गुअर टोली बाटे उएह बड़े टोली बाटे सीधे कोचिंग पर जायत अभी कोचिंग पर नहि जाउ पहिले बौआ के देखााय दियऽ तैयके बाद जायब
हँ, बौआ के देखा लै छी तैयके बादे जायब
देखै छी तऽ एते हरा भरा लगै छै,
हू।
आ रोपे छै आदमी सब तऽ ओहो सब देख रहल छै।
गै कहलके बात करै छै ओकरा संगे। कहियऔ और कृष्णा तऽ की क रहल छियै अभी आ देखै छियै अँगनामे एयलै मम्मीसभ रोपि रापि कऽ आब
अङ्गना मे से अहाँ इकाल्हि जाऊ यो नै तऽ ई सब डिस्टप करत
निकलि गैल छी अगंना से दूरा, बाड़ी मे आबि गेलहुँ।
हँ, तऽ बाड़ियोमे आबि गेल की।
बाड़ी मे अगर कल परब लग कोठा पर जाय पड़त हमरा।
कहियो छ- छ सात मिनट मतलब नहि कुछु करै लए। मम्मियो सब अहाँके घर पर गैल हैत, कियाकि अय बाटे जाइ छल।
हँ- हँ, तऽ अभी हम पूरा बादमे धुनलियै बुझलियै। यन्नी हम पूरा एकर दिसन एकर बला बाधमे पूरा घुमलहुँ। नहि मिलल ताहिकर बाद फेर एनि अपन नहरवला हइ रोड
हँ।
ओहि पर गेलु ओतो न मिलल आब देखिय निकल ओनी से दरगा बांहन दिसन से ने, हँ देखियौ हम सोचे रहनि कतऽ गेलय
जबी अहाँके नम्बर लिखलहु ने तभीे ते गैल छत पर चढ़ि जाउ सोर भऽ रहल अछि।
छत पर हमहूँ आबि गेलियै देखे देबै हमरो तऽ ने
हूं नै देखाय छैय अनि से
कियाकि अहाँके घर पूरा देखा हय
हम बाध में छियै ने
अच्छा अहाँ बाधमें छियै ने अभी तऽ अहाँके अभी तऽ अहाँके छत नै ढलाय भेल हैत
हँ, एगला आब भऽ जायत दुर्गा पूजा तक में ढलाल आब कनि पाइके दिक्कत हइ ने पते हइ अहाँके
हँ - हँ, पैसाके तऽ सबके दिक्कत छै।
रुइक गेलै।
आब देखियौ तऽ तीन आदमी के नम्बर बुझलियै कृष्ण जी तब अहाँ ने हमरा वाट्सएप पर
हँ।
नम्बर भेजू अहाँ जकरासँ बात केने हेबै
हँ।
ओकर नम्बर भेजू कियकि अभी तीन आदमी से बात करऽ पड़तै बुझलियै नहि हम एक जगह गड़बड़ा देलियै ने।
कोनो बात नहि यौ हमरो बुते भऽ गेल छैय, ओते- ओते चलतै ओकरो पता हेतै जे ठीक छै तऽ कहियौ आर।
किएकि देखियौ किएकि बात कऽ लै छियै
हँ।
तऽ सम्मिट जेनाकि बात भऽ गेलऽ आबे ने सम्मिट कऽ दियौ जेना भेज दियौ
हँ।
तऽ उएह हम दू आदमी से बात केलियै अहाँसँ बात केलहुँ तऽ एक सए बाइस पोइन्ट गेलै आओर महादेवसँ बात कयने छलै तऽ तीन सए बाइस अहाँ से, अहाँ से पूरा पूरी बात भेलै।
हँ।
हँ, आ महादेव से कनि य करीब पाँच छ छओ मिनट बात भेल ताहि दुआरे तीने सए बाइस पॉइंट एलै। आ तय के बाद अहाँ ने नम्बर व्हाट्सएप पर
हँ।
भेजू।
ठीक छैय हम हँ ठीक छैय भेज दै छी ओ सब लेकिन अभी कोचिंग पढ़बैत छैय तऽ इएह दुआरे कनि काल रहिके बात करब। छः बजे, छः बजे, सात बजे तक किएकि ओ कोचिग पढ़ै छैय अभी।
अच्छा हँ जी। आओर कहियौ तऽ गाँव के तऽ गोटीके खेलेने हेबै ने यौ।
हँ यौ ई तऽ अपन परम्परा अइ गिट्टी गिट्टी हल्को पानी पड़ै छैय तऽ गिट्टी-गिट्टी खेलनाय चालू कऽ दै छियै गुल्ली गोली खेलनाइ चालू क देय छियै।
हँ एना तऽ बच्चा सब हँ ह।
अभी बेसी चलै अइ चक्की- चक्की।
चक्की चक्की नय रोड पर हँ ह। हय।
अभी तो देखै छियै बहुत आदमी खेल रहल हैत चक्की- चक्की।
हँ खेलआ रहल है बहुत आदमी रोड पर।
हँ-हँ। चारि छियालिस के अजान दऽ देलऽ देखियौ।
हँ ह चारि छियालिस मे ने चारि हँ पैंतालिस पाँच पन्द्रह मिनट पहिने दिये अजान।
हँ।
आओर कहियौ कृष्णा तऽ अभी अहाँके साथमे के सभ हैत।
हमरा साथमे बाबा हे हमर बकरी चढरबैये।
अ। हँ देखबै
हँ देख लै छियै।
देख लियउ।
नय पकड़ने हेत ठेगही।
नय पकड़ने है ठेगही, ठीक है।
हँ।
आओर कहियो, देखियौ तऽ कते सेकेंड गेलै यौ?
दसे मिनट गेल अभी।
दस मिनट गेल ने, हँ चलो आओर कहियौ त? आ अहाँ ध्यान से
हुँ।
नम्बर अहाँ भेजे देबै, हमरा शंकरो के नम्बर लै छियै फोने सँ ठीक है।
हँ यौ भेज देब हम, बकरी के बड़ मजा आबे लेकिन उठबे मे यौ।
कय किलो के हाय छै यो।
हैत कम से कम पाँच किलो के।
पाँच किलो केबै हम छागरे ह तब ठीक है, वजन करैत रहब। किआकि ओजने के हिसाब सँ पैसा दय है, छागर के ने।
हे- हे मुँह तू पॉयस दले हमरा।
मतलब यौ बिक बिक बिकेश सर है, से ओ गुअर टोलियो मे पढ़ाबै हइ ने।
नय यौ गुअर टोली मे नय, मतलब अन्नी से दर्गा बगान पर से, शायद ओन्नी कतहु कॉलेज- तॉलेज मे पढ़बे छै।
ओ अथी, मझौरा इसकुलमे
हँ की पता कतऽ पढ़बै छै। पहिले पढ़बै छलै राजनगर में, आब नहि पता कतय पढ़बै? कियकि हम कोचिंग छोड़ि देलियै ने। मतलब हँ, पहिले मझौरा स्कूल मे पढ़ै छलै। ताहिके बाद हँ, ओहिसँ पहिले, ओहिके बाद पड़बऽ लगलै राजनगरमे।
हँ। इ ई अभी के बात हैत, कि हमरो करीब मानि लिअ ऐसे तीन चाइर, तीन चार साल पहिले
हँ तऽ ओ मझौरामे पढ़बैते छलै।
हँ, म मझोरा मे दुनू भाय, बरको आ छोट